हन हँ तऽ आइ के फेर अपन सब केे टॉपिक छै
उंह
राजनीतिक
मारब सभके राजनीतिक यएह न
हँ भारत के जखन राज नीतिक सिचुएशन छै
ई तऽ भारतके एखन जे राजनी तिक सिचुएशन छै ओहि सिचुएशन शन में जे दससँ बारह सालके जे प्रधानमन्त्री जी मोदीजी अपन छथिन से बड़ा नैतिक विचारधार लऽ कऽ छोट छोट वर्गके आ मध्यम सँ मध्यम वर्गके आ उच्चो वर्गके सभके लऽ कऽ चलेनहार छथिन ओ
लेकिन हमरा लागैयै कि एक तरीके से देखी तऽ किछ मे ओ नीक केलखिन यै लेकिन बहुत तरीका से ओ देश के पीछे ओ कऽ देलखिन यै बहुत आइ कायल के यूथ जते छैथ जते नौजवान सब छै से फ्रस्ट्रेटेड छै हुनका से ई हर
प्रशासनिक अधिकारी जे होइ छै न से ओ होइ छै जे कि हमर त दरमाहा जे भेटए से रखल रहय आ कनि एना ओना कऽ ली तऽ किछु आबि जाइ त ओ नहि छथिन बुरबक बुरबक छै जेकि जइ स्टेट मे जे प्रशासनिक अधिकारी छै ओ बुरबक छै
लेकिन किछु कही ओ हुनका कंट्रोलकेँ अन्दर छनि ने ई चीज अगर ओ चाहथिन तऽ ओ तुरन्त ओ चीज बदलि सकैत छथिन लेकिन
एक बात सुनैके छै आय एक आदमी एगो स्टेट बिहारे लऽ लेल जाय तऽ बिहारमे एगो उनतीस गो जे छै से अथी छै ब्लौक छै उनतीस ब्लौकमे बहुत की गाँव छै आ ओहि गाँवमे एगो वरहारो एगो गाँव छै ओहि गाँवमे एक विचारधाराकेँ सभ आदमी तऽ नहि छै
नहि सभ तऽ एगो नहिए छै
नहि छै तऽ सब कहैय केँ मतलब छै जे कि ओहिमे तऽ हुन कर अनुआयी कोइ एगो हेतै नहि नहि हम कमाइ छी ई करै छी आ जे क्वेश्चन छलै न तऽ ई क्वेश्चन छै कि जेकि देशकेँ लेल नहि केलखिन देशकेँ एहि भारत वर्ष केँ हँ हम एगो बात कहैत छी कि देखि जखन देशकेँ यूथ अनएम्प्लॉयड छै एते ज्यादा ओकरा पास सिक्योरिटी नहि छै ओहिके बाद देशकेँ जते पैसा केँ वैल्यू छलै से पहिलेसँ
डॉलर
डॉलरमे ओकरकेँ देखैछी कते ओकर वैल्यू अमेरिकाक एतेक ज्यादा टैरिफ लेगेने जाइ छै बहुत तरहक उपकरण भऽ रहल छै बहुत तरहक डिप्लोमेटिक
बढ़ियां बना रहल
बढ़ियां बना रहल छथिन लेकीन तखनो एक ग्राउंड स्तर पर देखि तऽ सभ चीज तऽ खराबे ने भेलै, नई ग्राउंडो स्तर पर सोंचैय वला केँ नीक केलखिन आब ओ भारतकेँ प्रधानमंत्री छथिन हमरा कहार गाँवकेँ एगो घरके ओ प्रधानमंत्री नहि छथिन एगो मालिक होइ छै घरकेँ तऽ ओ मालिक जीवन भरि कमाइत अपन परिवार केँ देखैत रहि जाइत छै हुनका तऽ पूरा भारतकेँ देखै के छै आ ओहि स्त स्तर पर ऊ जेतै तरहक काम केलखिन हेँ अखनो जेतए सँ उठ छलखिन ओ जहियासँ प्रधानमंत्री बनलखिन हुनका तऽ सम्हारहिएमे लगलै आ देशकेँ अहि भारत देशकेँ जाहि स्तर पर ओ रखि देलखिन हन आय नहि तऽ कहिया ने हमरा सभकेँ चाइना खतम कऽ दिते आ कहिया नै जे छै से किछ कऽ दिते आय एत्ते
हम हमर ई कहनाम यऽ कि अ मोदीजी तब तक ठीक छथिन जब तक कोनो अच्छा विपक्ष नहि हुनका सामने आबैत छै कियाकि अखन अगर कोनो भी पार्टी देखल जाय हुनका सामने तऽ कोनो भी विपक्ष ओते स्ट्रोंग ओते ताकतवर छैेए नै जे हुनका सामनेे खड़ा भऽ पाबै तऽ तैं दुआरे मतलब हुनका जिते एगो अथी भऽ जाइत छै लेकिन अगर हुनकासँ कोनो बढ़ीयां पार्टी एलै तऽ आइ थिंक हुनका आब मतलब चेंज आबय के चाही कियाकि मोनोटोनस सरकार जे भऽ रहल छै न ओहिके कारण बहुत किछु प्रॉब्लम भऽ रहल छै
टोनस सरकार कब होइत छै जबकि एक तरफ केँ आदमी बहुत अच्छा काम करतै तऽ सभ आदमी उम्हर चलि जेतए तऽ उम्हर चलि जेतए तऽ हुनकर सपोर्ट नै हेतैक तब न मोनोटोस सरकार होइत आइ अहाँ देख लीय कल्कत्ते केँ बारे मे कब कल नई बहुते कुछ हम बता ब एखन ममता बनर्जी छलखिन कांग्रेस आइसँ अलग भेलखिन दस गो गुन्डाकेँ पोसल-खिन पोस कऽ सबकेँ डरा कऽ छतीन जेकि हमरा भोट देबय तऽ चल नहि तऽ घरमे ताला मारि दैत छलखिन आइ देख लियौ ने न्यूजो चैनल पर आइ काल्हिमे खूब चलि रहल छैक एक एक ओकर नेता छै एक एक ओकर ने नेता जे छै से चोर उचक्का छैक
आ लेकिन एगो बात हमरा बताउ जे ठीक छै इसभो ठीक छै लेकिन आइ काल्हि जे हर एग्जाम जेना एस एस सी एग्जाम लीक होइत छैक बिक जाइत छैक सीट बिक जाइत छैक नीट एते बड़ा नीट वाला पेपर छैक से से पूरा लीक भऽ जाइत छैक ओहिमे जे हमर सभकेँ शिक्षा मंत्री छथिन से कहैत छथिन कि एयर फोर्स से एतय क्वेेश्चन मतलब एहन हमर सभकेँ आब सिचुएशन भऽ गेलय जे एयर फोर्स आब ऐ मतलब ओतऽ देश छोड़ कऽ देश केँ रक्षा छोड़ क आब ओ क्वेशचन पेपर केँ रक्षा करतय तऽ एहन सिक्योरिटी कोन सिक्योरिटी इस
ई बात तऽ आइ दुआरे अहाँ ई बात तऽ अहाँके बतेलहुँ न जेकि देखियौ एक परिवार केँ एक गार्जियन देख रहल छैक जाहिमे सदस्य पाँच नहि दस नहि पन्द्रह छैक तऽ ओ गार्जियन पजल छैक ओ तऽ भारत तऽ वर्ष केँ गार्जियन छथिन तऽ ओहिमे होइत की छैक कुछ चोर उचक्का मनें ओ जे कहैत छैक आइकाल्हि केँ घुसखोर आदमी तऽ ओहन तरहक किछु एम्प्लॉयमेन्ट ओतऽ बसल छैक जेकि ओ चाहैत छैक हमर सैलरी तऽ रखले रहय हम एम्हर उम्हर चोरो चक्काँ लऽ क जे छै से कमा कऽ खा लियै तऽ ताहि तरहक छोटो निम्नसँ निम्न वर्गकेँ आदमीकेँ पहिले कियाकि जखने होइत छैक चपरासी तऽ चपरासी होइत छैक पानि पियाबैवला ओ हाकिम केँ अगर ओतहु बैठल छैक क्वेशन लगमे तऽ ओतौ चलि जाइत छैक पानि पिआबै लए ओही मे एगो एम्हर ओम्हर कऽ दैत छैक आ सक कऽ ताहि तरहक एहिपर स्टूडेन्ट्सकेँ विद्यार्थी लोककेँ अपना बिहारमे खूब अथी होइत छैक जबकि अपन बिहार बड़ा टैलेन्टेड छैक
की अहाँ सबकेँ ई कॉकरोच जनता पार्टी केँ बारेमे बुझल अछि
बूझल तऽ एतबे अइ जेकि ई आयल हन जेना आयल छलय केजरीवाल
हमम्
कए तरहकेँ ई पार्टी अछि
नहि ई एगो यू एगो यूथ केँ एगो यूथ केँ लड़का छलैक जे एम्प्लॉयड छलैक अमेरिका मे लेकिन कि ओ एतऽके सिचुएशन देखलकै एतऽ जे की भऽ रहल छै से सब ओ देख कऽ एहो ओहो सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म
सोचियो पहिले बात सोचियौ यूथ के लड़का अमेरिका में इम्प्लॉइड छै
ह्म लेकिन ओकरा अपन देशसँ प्रति प्रेम छै ने आ एते जे आदमी अनइम्प्लॉयड छै ओकर कष्ट तऽ ओ देख रहल छै न
ह देखै लऽ तऽ
तऽ की करतै जखन अपन के किय जखन अपन देश अमेरिका
सर अमेरिका बाला फेशलिटिये नहि प्रोवाइड कऽ पैतै तऽ कियै ने जैते कि करतैय ओकरा तऽ मजबूरन बस जाइ परतै नै मजबूरन प्रोवाइड कहै के मतलब तऽ कते इच्छाशक्ति रखबै अहा के भारत देश अइ भारत में जे तरहके अर्थव्यवस्था छै जाइ तरह माहौल छै ग्रामीण परिवेश छै शहरी परिवेश छै जाहि माहौलमे छियै हम किसानके लड़का छियै तऽ कखनो जे छै से धानो रोपि सकै छियै आ कखनो पढ़ि लिख कऽ हम मास्टरो बनि सकै छियै आ बेसी दिमाग लगबै तऽ कलक्टरो बनि सकै छियै
लेकिन किछो कहियौ अखन तऽ ओ कॉकरोच जनता पार्टीके खूब जादा भेट रहल छै समर्थन जते यूथ छै जते यूथ छै अखन सब ओकरा सपोर्ट कऽ रहल छै आ लेकिन ई ई हमरा ई खराब लागैयै जे कोनो अगर करप्टेड मीडिया के जे अखन आबै जे मीडिया जे करप्टेड मीडिया छै ओकर किछो न्यूज अगर देल जाइ छै किछु फैलै छै कोनो खराब मन्त्रीके न्यूज फैलै छै तऽ ओकरा कि कयल जाइ
ओकरा कि कयल जाय छै सोशल मिडिया से उ एकाउन्टे डिलिट कऽ देल जाय छै हम एगो हम एगो उदरण बतबै छी अखने ई सब तऽ गलत छै न हम एखन तुरत करेंट एगो अहाँके उदाहरण बतबै छी आइ दू मिनट लए जेकि खान सर छल छथिन विख्यात छथिन अपना बिहारमे हुनका एगेन्स्टमे आदमी एगो कहलकैन कि ऐसे ने हम ऐसे कर देंगे ऐसा ने ऐसा कर देंगे ई कहैके बात छै ई सब कहै के बात छै
नहि नहि देखियौ आब आइ के जे मिडिया छै अपन से देखियौ जखन मिडिया वाली एगो अंजना ओम कश्यप आज तक के से की कहलकै से की केलकै जे जते टीचर छै दू कौड़ी के टीचर छै ऑनलाइन वाला टीचर जबकि ओ सब खुद जबकि ओ सब कि जैस ओ की करै छै ज अखन झाल मुरही के दुकान देखबे छै तऽ देखबे छै कि जे कह अह इलेक्शन के टाइम पर पूछे छै अहाँ आम पीस कऽ खाइ छी कि काटि कऽ खाइ छी ई सब कोनो सवाल भेलै ई सब कोनो मुद्दा भेलै जे कोनो नेता सब पूछल जेतै सेसभ मुद्दा पूछल जाइत छै आ ओकरा ओ ओहन मीडियावला जे आइ मीडियए बिक गेल छै मीडियए आ ओहि मीडियाके सपोर्टमे जखन आब अगेंस्ट मे जखन गेले खान सर त' ओकरा की कहि देल गेले आब ओ खान सर फैजल खान भ आब ओकर धर्मके उजागर कैल जा रहल छै जा तक ओ तऽ ई सब के करबा रहल छै ई सब नेते सबके
ओरिजिनल नाम छै हुनकर ओरिजिनल नाम छै फैजल खान तऽ नाम तऽ ओरिजिनलिटिएमे एतै खान सर मने कि और फैजल खान तऽ खानसँ ककरो कले नामसँ नहि चिन्हल जाइ छथि
हुं नै लेकिन तखनो कैकियो हुनकर नाम पर एते जोर दैत रहे हुनका त सब मानैत रहे कि जे एते एते राखी बना होइ छथिन तऽ हुनकर नाम फैजल खान नइ ओकरो याद आबै छलइ
नै दुआरे नहि आबय छल एहि दुआरे नहि आबै छलै जे कि मीडियामे याकि अपना सबके बोल चालके भाषामे खान सर खान सर
हुं आ तऽ मीडिया तऽ अखनो कहि सकै छलै कि खा खान सर के यहाँ ऐसे हुआ लेकिन मीडिया आब ओकरा फैजल खान बना देलैकए सरो हटा देलै नाम स
तऽ कहलियै जे एखने दू मिनट पहिले अहाँ एगो कोन छलै हुनका जे छै से ओ पुछि देलकै कीदैन की कहलियै हन अखने दू महिने पहिले
आ ओ नेता सभसँ पूछि ठीक छै तऽ राखै छी आब हमर सभके टॉपिक खतम भेल
ठीक छै राखू ठीक राखै छी ठीक छै